हैलोओ
हाँ भाभी गोड़ लगै छियै
हँ ए ब बाबू नीक रहू। केहन हाल चाल अछि बौआ?
अ बड नीक हाल चाल त नीक छै भौजी जेना हमे अ अहाँ बताउ, अहाँके की हाल चाल छै?
नीके छियै बऊआ
भाय-भतीजा सब नीक छथिन?
हँ सब, सबटा नीक छथिन
चलु
आ भाय बड्ड याद करै छथिन अहाँके। कहै छथिन कि हमर बहिनी जे छै हँ छै ओकरा किया नहि बजबै छियै अहाँ। हम हमरा बजैय के पड़ै छै
ऐ अ न भौजी आयब हमे। अब अ तऽ रक्षा बंधन देख देखु न लगले छ पाबनी रक्षा बंधन पाबनी भी लगले छै एगला महीना तऽ सोचले छौहक कि हमे आयब अहाँ के लगे तऽ दू दिन त कनि रुकब
आयब, अहाँ तऽ बड नीक सोचलहुं बौआ से हमहूँ सोचल लहौ कि अहाँके कॉल करब आ मे ए कनिक औझाओ के कॉल करब से हमरा छलैया एकटा गप। भैया के ना ऑफिस, हँ भैया के के ऑफिस तरफ स एकटा भेट छै अहाँके सिलीगुड़ी के ट्रिप, बुझलों। तऽ कहै छलखिन कि अकेले जाय से नीक छै कि हम कि कर अ ओझा से बात कर ले छी नै हेते तो ऐं ऐं बौआ आहाँ मतलब अहाँ दे के दिय आ बाल बच्चा दिया आ कहै छलखिन कि ओझो जे साद संगे चल थिन तऽ नीक लागत दुनू परि घूम लेब आ देखियौ हमस तऽ पाइ नहिए लागत। एकत रहत आद कंपनी दै छै आ कहलकै या कंपनी जे अ अ कई के प्रोडक्ट बेचबाबै छथिन तऽ ऊ कहलक कि अहाँ के अगर कहबै तऽ दूटा एक्स्ट्रा हम अहाँके टिकट कर देब
न न टीकट के कोई बात नय छै भैया एतना हमरा आर के याद कर देलखिन यही हमरा ले बहुत छै हमे ओ मालिक के कहब हँ।
अरे सुनू ने टिकट करा लै छियै बुझलों कयाकि त आई कम्पनी के छै तऽ ओ केकरो ने केकरो तऽ देबे करत एहन तऽ नय छै कि ओ केकरो नय देत। ओ अपने लग मे रखत आ हमस ओकर ओहन सेल्फ करबाय लै छियै तखन न हम सभके दै छै ई थोड़ी छै कि हँ मुफ्त मे दै छै देखियौ ई सब रहै छै पोलहाबे वाला गप रहै छै से बौआ बुझलों ओ सब हमलोग के प हँ ई सब मार्केटिंग के एक टा ट्रिक छै की जे हम अपन जे आ हाँ जे हम ओकरा जे हम खुश राखब तऽ ओ हमर आर ए सेल बढ़ायत घटात नै हँ। से से ई सब चीज उ करै छै बीच बीच मे देै छै। तऽ ओहे कहलखिन भैया कि दूटा हमरा जे टिकट भेटबे करत तऽ उ सब बच्चा तऽ छोट छोट छै। तऽ हँ तऽ नय हाएत तऽ दूटा टिकट हम ऊनखरे द देब किया दोसरके देब। तऽ हमहुँ कहलु कि हँ ई त नीके रहत त सुनू ने बौआ जाएब अहाँ आयब तऽ अहाँ अपना ढंग से बात कर लेब ओझास। आ ई तऽ करबे करथिन हँ।
ठीक छै हम आजे राति के बात कऽ लेब। कि भैय के लगे ई खबर आएल छै
हँ आ देखियौ जे छै कि जायके प्रोग्राम बनल अछि तऽ अहाँ एहि हाड़बड़ैबे नै बौआ कनिक देखियौ सप्ताह भर के त प्रोग्राम रहबे करत कियाकि देखियौ जे दिन रक्षाबन्धन छै ओहि दिनसँ दोसर दिनके हम सभके छै ट्रिप के प्रोग्राम
तऽ हमे रक्षाबंधन के एक दिन पहिले आ जायब भाजी अहाँकेँ लगे
तऽ अही केँ आइ से काज नहि ने है तऽ ओझोके तो आबे
हँ उनका भी मालिक के भी मालिक रक्षा बंधन दिन अपन बहिनसँ राखी बन्धवा क फिर वहाँ पे हमरा लगे बाजैथिन ठीक छै साँझ लए ह। ओ रक्षाबंधन के दिना साँझ लए पहुँच जयथिन रक्षाबंधने तऽ बिहान भेलेला ने जाय के छै। भोर भिनस रे हँ त। हँ तऽ ओ तो साँझ लए हमरा लगे वहाँ पहुँचे जथिन अपने के घर तऽ फेर हमस अपन तैयारी करके आब ज जाय के सर सामान छै कपड़ा लत्ता छै बाल बुतरू कऽ सभ हम पैकिग क के आएब।
ह ह तीन दिन के नहि बौआ कहलो सप्ताह भर के अहाँ तीन दिन तीन दिन रोटे से तऽ हम कहल कि एक बेर मेहमान से अहा अपने ढंग से गप कर लियो देखियो हुनकरो छै प्राइवेट नौकरी त ओतेक दिन जे हुनका छुट्टी भेटत कि नहि भेटत भैया तऽ देखियौ ओ ई भैया के ओ बात नहि काटे छथिन ई त हम बुझबे करै छी ई जे कॉल करत। थिन तऽ ओ त बौआ एके बेर मे क दै छथिन, ठीक छै भैया अहां जे एना कहबै तना हम तैय छी लेकिन देखियौ ह ल देखौ अहाँ। खर छियै अर्धांगिन अहाँकेँ बुझल अछि कि हुनका की दिकत हैत नहि हैत की बात छै नहि बात छै। से अहाँ अराम से गप कर लेब बुझलहूँ तखन हम एमहर भैया के कह दै छी
ठीक छै ने तऽ काल्हि कतय जाइके पलान छै भाउजी।
सिलीगुड़ी। त सिलीगुड़ीसं ई कह हा त ई कहलखिन कि सिलीगुड़ीसं कनिक और आगु बढ़ कऽ आ कनिक चाय उइ बगान जे छै ओकरा मे घुमि लेबै, ओने। दार्जिलिंग तरफ नै बढ़व, सिलीगुड़िये से, हा आ एकटा। एकटा सिलीगुड़ी के लग मे एक और लातागुड़ी भी छै। बुझलहूँ, त लातागुड़ी भी चल जायब ओ कनि जंगल उंगल वाला जे छै, ओहने रहै छै। छै, ओकरे में रेस्टोरेट वेस्टोरेंट बनल छै कनि इ छै, हमहु नै गेल छियै बौना, से से हमरा बिल्कूल नै बुझल अछि। त सोचलहूँ कि चलियै, सभ संगे चलै छी परिवारे संगे जाय मे मजा मजा आबै छै।
हा, नहि इ तो सही कहलह, जे ओ सभ जगह अपन परिवार संग से दोस सखा संग नीक रहै छै। जाय मे।
हा, त अहाँ एक काज करब कि अहा गप कऽ के आ हमरा धीरे से बता देबै, बुझलहूँ तखन हम अहाँकेँ भैयाके कहब कि ओ ओझासे गप क लेथिन आ नहि तऽ देखियौ जे कोनो दिकत हयत त फिर कथी लए हुनका परेशान करबै हमसभ।
न न सही कहलौं से। भाव भाभी हमे आज सांझ राति के बात क के अहांके कल खबर क देब, आ जेना जायके जे पलान च बन बनैत तो
तब त कोनो दिकत नहिये एछै। आ हाँ उ टिकट क कर देत, आ नय टिकट करत दु दुटा देखियौ, अ जाइ के छै इ से की कहै छै आरो प्लेन से दै छै आ आबै के टिकट अभी नय कल्ह छै से आ कहल हैया कि अहांसब अपन प्रोग्राम कर लिअ तखन हम अहांक आ रिटर्निगो टिकट
अच्छा त त वहां प जे जायब आहां त फेर रहै सहै के व्यवस्था
सब सबटा व्यवस्था कंपनी तरफ से होइ यैस खाली जे अहां अपन घोघ हां, होटल के, खाय के, पियै के, तीन टाइम के खाना जे रहै छै हां उहो होटले तरफ से रहत। आ जे अहांके क अपन इ करैके छै जेना शॉपिंग करै के छै, घुमे के छै फिरे के छै से अहां अपन बुझु, दू चारि जगह के उ पाई अहांके देत।
आ च्छा अच्छा हां हां से बुझलो
हां ओहि सब छै हां
चलु कइतौ बड मजेदार ट्रीप होयत जे अगर
हँ हँ बड सुन्दर बौआ बड सुन्दर से अहाँ पहिले बात कर लियौ आ तखन हमरा कन्फर्म करियौ आ कोशिश करबै कि हँ यें मे जवाब आएत
तें रहबै
हमरा बात क के अहांके पिहना बिहाने कॉल कऽ के बता देब ऐसे तऽ हमरा आरके आबे के प्लान तो कन्फर्मे छै जेना रक्षा बंधन मे तो हम आऐबे करब आ सुनू ने भाभी हमे हाँ के कॉल कैने छियै कि जे बेसन के गट्टा के सब्जी बनई छै
बेसन बुझै छीयै हमरा आरके बात गट्टाके सब्जी हँ
सब्जी राजस्थान मे बनै सही वाला ने बौआ आ देख देखियौ अ उ सब हम तऽ बनाबै छियै लेकिन बड दिन से हम नय बनेलहुं हेँ लेकिन किन हम फिर भी अहाँके कह दै छी से बेसनके अहाँ लेबै न तऽ जतेक अहाँ बेसन लेब तऽ ओकरामे कनिक जमाइन कऽ हाथमे रगड़ कऽ डाल देब आ ओकरामे कनिक जीरा पाउडर जीरा भी द धऽ देब आहाँके मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर हरदी नमक आ कनिक ओकरामे तेल धर देब बुझलौ हँ आ फिर बेसन कऽ खूब सुन्दरसँ मसल मसल के ओकरा गूंदू ठीक छै सान लेबै ओकरा एहन सानबै कि तेल दऽ कऽ नहि पानियसँ तेल तऽ कनियैके देबै न जादाके नहि देबयके छै हँ
ठीक छै
आ फिर ओकरा बड्ड नीक से अहाँके साने पड़त आ एहन सान बै कि ओ जे छै से थारी मे नय सटे बुछलौं हँ ओहुना जे भय जायत ई जे आँटा जेका तखन अहाँ ओकरा ला के आ गोल गोल जेका जे जेना अहाँ के बनवे के छै मोट तऽ मोट पातर तऽ पातर अहाँ जेना बना सकै छी ओहन ओक करा लम्बा लम्बा कर दियौ पतला पतला आ पानी के खलैते रहबै बौआ ठीक छै एकदम खौलल पानी जे रहत ओकरामे ओकरा खसा दियौ ठीक छै आ तखन ओकरा ओ बा अ कमसँ कम पन्द्रह से बीस मिनट उबले दियौ ओकरे खौलत पानिमे अहाँ ओकरा खूब उबालियौ जे पन्द्रह बीस मिनट उबल जैत तखन ओकरा उतार कऽ आ छोड़ दियौ ठंढाइ लेल कनिक ठंढा जेतै तखन ओकरा निकालके आ थारी मे ठंढाइ दियौ आ तखन जे सेरा जाय तब की करबै की ओकरा मे ई कर देबै की कहै छै ऐं उंम्म हँ कनिक तेल धऽ कऽ ओकरामे ऐं एय फोरन दऽ कऽ आ ओकरा कड़ासँ भूंज लेबै। लाल कऽ कऽ
ठीक छै
आ तखन जे मसाला हैत प्याज मिरचा लहसुन सभटा जे छै
हूँ
बुझलौं
ओ आके भूंज लेब नीकसँ
हँ हँ आ तखन ओकरामे हँ रस कर ले हँ हँ
आ ओकरा आर मेही ओही गट्टाके फिर डाल कऽ आ खौला देब नीकसँ
हँ हँ
आ फिर अपना ऊपर से जे अ कस्तूरी मेथी उथी डाले के छै तऽ उ सब डाल देब
हँ हँ हँ ई सबटा कऽ लेबै हँ ठीक छै बौआ हम अहाँके कॉल करै छी हँ बौआ हम कॉल करै छी अहाँ पूछि कऽ हमरा बतेबै ठीक छै बौआ सुहागवती रहू हँ हँ